हँ सखी
की हाल चाल बहिन बड़ दिन हमरा आरके अहाँ याद करले छियै
हँ बहिन हमरा एकटा काज रहै तऽ हम सोचलहुं कि अहाँ से हम पूछि लै छी पहिले आ तखन हम अहाँ ना कहबै तखन हम दोसर जगह जायब
का काज छै सखी केना काज छै हमरा अर से बोलू न
ए सखी हमरा जाय के छै एकटा जगह घूमय लेल बुझलिय अच्छा आ तनि पूजा पाठ के भी छै प्रोग्राम तो हम पूछै छलहुं अहाँ से कि अहाँ तऽ सिलाइ करै छियै
हँ करै छै
हँ तऽ सुनू ने बहिन हमरा एकटा ब्लाउज सिलवाबे के छै एकटा ने दूगो ब्लाउज छै छै बुझलियै एके साड़ी के दुनू ब्लाउज छै बुझलियै आ आ एकटा हमरा सूट भी ए सिलवाबे के छै तो अहाँके टाइम छै
हँ सी देव सखीे एहमें कुछो पूछय के बात छै
नई हम सोचलहुँ कि अहाँ लगन पाती के टाइम छै त अहाँ बिजी रहे छियै ने त से से सोचलो कि पहले हम पूछ ले छी कि कि अहाँके बिचे में छै कि नै फुरसत तखन हम अहाँ के ले जेब
न न देखू सखी काज तऽ हमरा रो घर में छै शादी बिआाह में लेकिन एना जे अहाँ के कह जी हमरा आर के तऽ हमें हमरा आर के ध्यानमे रहै तऽ अहाँ पहुँचा देब कपड़ा हमें सी देब
सखी सुनू ने तऽ हम ने एक दूटा हम इंस्टाग्राम से देख ले छी बुझलियए हँ डिजाइन हम देखले छी हमरा अं ओ नीक लागल छै आ एक टा तो ए ए एं ब्लाउज जे छै से सिम्पले सी दिय काहेकि उ ससुराल उसुराल जाइ छियै ने तऽ ओकरा में हमरा काज आ जाइ छै जब दूटा कपड़ा देल छै तऽ हम सोचलहु कि एकटा सिलवा लै छी तनी सिम्पले में साधारण में आ एकटा ब्लाउज जे छै ओ कनिक हमरा फेंसी में बंडी में सील देबय हँ हँ आ बंडी मे भी कनिक सुन्दर डिजाइन हम देख के अहाँ के बता देब उ सिम्पल त नहिये छै जे हम ससुरारियो वाला कहै छी ओ सिम्पल नहिये ओकरो मे डिजाइन छै कनिक अ गला पैग छै आ ओकरा मे कनि चुन्नट वाला डिजाइन छै
अच्छा लेकिन सास ससुर सामने पहिने में ठीक लगै छै
हँ ओ देखियो हमर र में ओहन न नहि छै कि बोलचाल वाला बात छै लेकिन देखियौ अपनो तऽ होबाक के च तहिना अपन संस्कृति से आदमी के देखियौ मुँह नहि फेरै के चाही अकेले में तऽ आदमी अपन हँ मनके करबे करै छै आँ
ई तो अहाँ के बड्ड नीक विचार छल सखी
हँ नै अ देखियौ देखियौ आब केकरो ने आजादी के गलत फायदा नहि उठबा के चाही आब हमर जे परिवार छथिन से छथिन खुला विचार हम कहै छी बस हुनका कहना छै कि अहाँ सूट पहिरू आ घर मे जे छै तऽ रात मे नाइटी पहिर लिअ आ जे छै अ कतहु आइ जाइ छियै त अहाँ साड़ी पहिरू नीक लागै जे अहाँ के नीक लागे छै आहाँ हमर सास जे छथिन ने ते साड़िये पहिरे छथिन खाली लेकिन हां सूट उट पहिरै में हमरा कोनो दिक्कत नहि करै छथिन लेकिन हुनका देखैत छियै कि कनि मन रहै छै कि हमर जे कनिआ छथिन से अ सूट न पहिन करके पर परिवार के लग सामना ओ कनिक साड़ी पहिरथिन तऽ हमु सोचै ठीके देखौ दस पाँच दिन लेल जाइ छियै त किया मन हुनकरो छोट करब देखियो हम एकेटा छी तऽ हम सोचै छी कि देखियौ ज तना शौक श्रद्धा छै उनका हमरे से ने छै आँ हां तो किया हुनका रुष्ट करबै देखियो किछ भी छथिन तो हमर माय बाप छथिन वही अब तऽ हम हुनका मन के दुःख पहुँचा कऽ हमरा कितना सुख भेटत
न नहि ई तऽ अहाँके बड नीक विचार छै सखी बड नीक विचार छै अहाँ एकदम बड्ड पगीया सोचय छियै
हँ आ हमर ओ साड़ी जे छै ने हमरा ननद देले छथिन हमर छोट जे ननद छथिन से हमरा देल छथिन अपन बच्चा बच्चा के मुड़न जे केेले रहथिन बुझलियै हँ तऽ ओकरे मे हमरा उ साड़ी भेटल अछि
अच्छा
हँ तो हम सोचलहुं कि कनि चलिये छियै हुनकरो मन रखा जायइत कि हँ चलियौ हम भौजाय के देले छियै तऽ भौजी हमर पहिरे छथिन हँ आ सास ससुर हँ नीक लाग साड़ी नीक छै अहाँ देखबै ने हम ले के आयब ओकरा मे कनि फॉलो पिको अगर भेटययै अहा के टाइम त कर देवय नाइ त देखबय फिर हम कोनो ना कोनो
सुनू न सखि जे अहाँ अहा साड़ी कीन जे लायब ने तऽ अहाँ ओर मैचिगं के फल अस्तर ओर धागा कीनिके लइि देब हमरा आरके आ जे आने दे हँ हँ हमरा आरके तनिका दूर छै मार्केट मार्केट जाए निकले के तनिका सोचे के पड़े छै तऽ अहाँ जे लाय के रख देब ने तऽ हमरा आरके जखआ राते तऽ रात्रि दिने तऽ दिने जखआ टाइम भेल
आ ठीक छै बहिन हँ कोनो दिक्कत नहि छै हम मालिक के जे कह देब तऽ ओ ला‌ कऽ हमरा दऽ देथि नहि हेतय ना हम फलो के आ अस्तरो के धो के आ आइरन के करके आहा के हम दे देब बुझलिय ओकरा लागी कोनो दिक्कत नहि छै हँ आ देखियौ बहिन ई नहि सोचबै कि सखी छथिन तो हम हुनका से किछु नहि कहबै जे अहाँके हेतै बुझलियै जे मेहनत छै से हमरा कहि देबै एहन मन मे नहि रखबै आब सब सखी देल छथिन तऽ मन मे छओ पाँच रखबै की पता मिलतै कि नहि भेटतै कि नहि भेटतै
नहि नहि हमरा आरके जरूरत प एना की कहेके बात छै हमरा आरके होय तऽ हम तनिका बेसियए मागं लेब बढ़ाके
हँ हँ ओकरोमे कोनो दिक्कत नहि छै अहाँ हमर समय परे काज दै छियै इतना जल्दी मे सील दै छियै ओर की चाही आ जानै छियै अहाँ कहै छियै ने जे जाइ छीिये हमस बुटीक में सिलवाबे लेल आ जे कहे छीिय कि हमरा चौबीस घंटा के अंन्दर द दिअ से जानै छीिय छै चार्जो यो
हँ तऽ तत्काल मे सीए के लेबे छै लयछै ओ डबल
दऽ दिय जल्दी में तऽ कहे छै कि डबल लागत अहाँके आब की कहबै बहिन आब हँ हँ तऽ दिल्ली उल्ली में तऽ जानबे करै छी कि ओहने होइ छै आ महंगो ओतने छै तऽ क करबै अब देबे पड़े छै आब बार बार तऽ आदमी नहिये ने आके अता सिलवा सक सकय छै आ साल दू साल आबै छियै तऽ आब की करबै हम कहबे केलियै कि हम तऽ ओतऽ पहिरे छियै सबकुछ पहिरे छियै सूट जींस सब पहिरै छियै ओ हँ ओ ओ एतय आबै छियै तऽ कनिक सूट मे आ कहलियै नहि हम साड़ी मे रहै छी ज्यादा घर मे रहलो तऽ सूट पहिर लेलो दिनमे आ कातो हँ आ कतो आइ जाइ छियै त साड़ी पहिने छियै त हमर सास एक देख क खूब खुश हो जाइ छथिन जे जब हमरा देखे छथिन कि हा साड़ी पहिन लेलक खमर कन्या बापरे नहि कहियै एकदम चेहरा पे खिल के मुस्कान आबै छै हँ अ कहब कहवो करे छथिन अपन पर परिवार लग मे कहबो करै छथिन कि नहि छै एकेटा पुतहु छै लेकिन मानै छै से हमर फुआ सास सब भी पूछै छथिन जे पीसी सास छथिन ने सबसे पूछै छथिन कि अहाँके कन्या की साड़िय पहिरे छथिन तऽ हमर सास कहै छै ने ओते नहि पहिरे छै ओत तो जींस पेंट सब पहिरे छै हाफो पेंट पहिरे छै लेकिन खाली हँ लेकिन लेकिन खाली एता आबे छै तो कबो ने ओकरा साड़िये मे अहाँ देखबे तऽ कहै छै अहाँ ई तऽ हमर पीसी साास कहै छथिन हँ ई तऽ अहाँ सहिए कहै छी हम तऽ जब देखलहुं ह कनिया के तऽ हम साड़िये मे देखलहुं हं हम कबो ने देखलहुं हँ सबमे तऽ कहलखिन नहि एतय आबै छै तऽ हमरा कहे के जरूरत नहि पड़ै छै ओ अपने समझ जाय छथिन कि हमरा की पहिरे के छै नहि पहिरे के छै से कपड़ा के उनका अपन छै सेन्स तऽ नीक लागे छै सुन कऽ कि चलू कम से कम एतना तो खुश छ
आतन का मान मर्याददा राखे से हमरा आरके जे हमनी आरके संस्कार देखब जे हमनी आरके के मान मर्याददा देखा तो हम ने यार के बाल बच्चा भी तो वही सिखे
सिखतै ने आ देखियौ आइ काल्हि के बाल बच्चा के की छै हम तऽ जानै छियै कि कि ई सब बाल बच्चा अ रिश्ते के मान रखले से बड्ड छै बुझलियै आइ काल्हि देखियौ की होइ छै ने हमसभ रहै छियैस घरेमे तऽ बच्चा सब की सिखै छै आस पास के जे देखै छै से ओ सब सीखै छै आ परिवार के तऽ सं कार सीख नहि सकै छै हम जे सिखेबै बस ओतबे ने भरना आ देखियौ हमस रहलियै रहले छियै ज्वाइंट फैमिली मे दादा दादी चाचा चाची सब संगे मे चार टा बच्चा छै तऽ हुनकरो चार टा बच्चा छै तऽ हमस संग मे रहलियै तऽ हमरा सबके पता चले कि केना परिवार के संग मे रहल जाय छै आइ कल के बच्चा के सब ई सब कहाँ कतअ बुझल छै देखै छियै कोइ बच्चा सबके हूँ हमसभ भी तनी कर दै छियै आ बाल बच्चा तो हमलोग हम कनी करै छियै पूरे करके रख दै छै जे दादी कतहु किछु कह देते कि हँ हमर पुतहु एना छै ओना करै छै कनीक बुराइ मे तऽ हमर बेटी जे सुन लेतै तऽ आ तुरन्त हमरा लग मे शिकायत करै छै कि मम्मी दादी एहन किया कहै छौ तोरा ल तोरा लेल आब देखियौ हम सब सब नहि सिखबै छियै लेकिन बच्चा सबके दिमागे छै आ हम ओकरा समझाबै छियै कि बेटी एकटा ओ दादी छथिन ओ कतौ किछु कऽ सकै छथिन ओ माय बाप तऽ नहि किया कहथिन अहाँ तऽ हुनकर किछे नहि बिगाड़लियै तऽ ओ किया एहन बाजै छथिन
हे से जे जे आजकल के बाल बच्चा के दिमाग बड्ड तेज होवे छै सखी ओ केना कहै छै केना नहि कहै छै सभ ओ आरके जवाब चाही
जवाब चाही हँ तऽ ठीक छै सखी की करबै अब ब आब जे तो छै से छै आब ओकरे स्वी कारबाके छै आब तऽ कु नहि कर सकै छीय ओकरा आगे हूँ अच्छा सुनू न बहिन ठीक छै अहाँ हमरा कहि दियौ न कि अहाँ घर मे भेटबै भेंट भैत तऽ तखन हम आ कऽ दऽ देबै
हँ तऽ आय न आयब न अहाँ साँझ बेरा आय जाइब साँझके हमे घरे रहब साँझ बेरा अहाँ आ जायब ठीक छै ना ना कतौ न जाय के प्लान छै न न न न आज कतौ नै जाय के प्लान छै हाँ
हँ ठीक छै तऽ हम ये हम रास्तासँ लऽ कऽ हम अहाँके स लगमे आबै छी ठीक छै न
चलू ठीक छै
ठीक ठीक ठीक राखै छियै ठीक
हाँ